हेलोउ।
जी नमस्कार, हेलो। जी नमस्कार और बताउ ने अहाँ की करै छी?
अभी तऽ अहाँ से सुत के बात करे छी। अहाँ की करे छी?
जी हम ने किछो करै छी अहीसँ हमहुँ बतीयाइ छी। अहाँके खाना पीना भऽ गेल छै?
जी इह तऽ खाना पीना भ गेल छी। वैसे अहाँ भ जाय छी।
जी।
अहाँके खाना पीना भ गेलै छी?
जी हमरो खाना पीना भ गेल छै।
ऐसे के की खैले छी अहाँके?
हम तऽ खले छी दालि, भात, भुजिया, अचार इएहेसभ खयले छी। अहाँ की की खइले छी?
हमु खइले छी दालि, भात, आलू के भुजिया, चटनी, रोटी सलाद, पापड़, तिलौड़ी इहे सब खैले छि।
खाना पीना अहाँ खूब खाइ छी न।
जी हम खूब खाय छी। और कहै छी ने अहाँके खाना उना बनाय अबै छी।
हँ हम्मे हमको खाना पीना बनावे आबे छै।
ऐसे अहाँ के खाना पीना मे की की बना लेबे छी?
हम खाना पीनामे दाल भात चावल अचार सब बना लेबै छी।
वाह, नीक से बना मे लेबै छी?
जी नीक से एकदम बना लेबे छी।
बस नीक बनावे आबै छी, और कहै छी ने अहाँ के चिकन खाय छी?
जी खाइ छी, अहाँ न खाइ छी की?
जी हम खाइ छी, अहाँके बनाबै आवे छी चिकन?
हँ हमरा बनाबै आबै छै, अहाँ के ना आबै छै?
जी हमरो आबै छी, अहाँके कैसे बनाबै छी?
बनाबै छी जानै छी, पहिले की करै छी? बजार जाइ छी, हम बज बजार जाइत छी तऽ वहाँ से मतलब कि देखै छियै मुर्गी सबके तऽ मुर्गीसभमे जे फार्म मुर्गी होक छै, उनके खाली उठाय छी। ओकरा बाद खारा मुर्गियाके उठाके ओकरा बाद की करय छीयइ की ना होइ छै की कहल जाय छै, हमरा याद ना आबे छै लेकिन कुछो होइ छै। जे हम भुलै छी तनि मनि।
जी हम बताबै छी हम बनाबैके हम बनाबै छी ह्म्म
हम बताबै छी सुनू ना। नाप तौलबाे ले आबै छी घरे आ जैसे घरे आबै छै तऽ ओकरा की करै छै कि मुर्गाबा के बढ़िया से प्लास्टिक से निकाल देबे छी निकाल दय छी ओकरा बाद की करय छी ओक ओकरा बढ़िया से धोइ छी एकदम जब बढ़िआस धोआ जाइ छै तब की करै छी? जसे बढ़िआं से खूब नीक ढंग से धोआ जाइ छै। तऽ ओकरा बाद की करै छी? ओहिमे हम अथि मिला देबै छी। तनी प तेल डाल देबे छियै, एगो तसलामे आ ओकरा बाद की करै छी, तसलामे तेल डालि कऽ भूजि भाजि कऽ। प्याज लहसुन य सबसँ भूज लेबे छी। मिला लेवे छी ओकरा बाद जैसे गमक आवे लागे छै प्याजो गले छै तऽ बढ़िया से गल जाइ छै। तऽ ओहिमे हल्दी डाल देबैत छी, मरचा डाल देबैत छी, नून डाल देबैत छी। मीट मसाला डाल देवे छी, गरम मसाला डाल देवे छी, कय तरह के मसाला इ सब डाल देवे छी ओकरा बाद की करै छी? जैसे मस मसाला डला जाइ छै। ओसही ओकरा बढ़िआ से भूज के जब पूरा मसाला सब मिल जाइ छै तऽ ओहिमे चिकेन डाल देबै छी। अ जैसे ही चिकेनवा दाल देवे छी तऽ तनी खूब चलावे छी त इको पानी उनी अभी ना रखे छी सब प्याजे के रस में गलाबे छै। ओकर बाद धक देबे छी अपने भाप बन बन के प्याजो से पानी बन जाइ छै ओकरा बाद की करे छी? जैसे ही प्याजवा हटावे छी न त एकदम रसदार चिकेन मिले छै। चिकेन तऽ बना लेबे छी। ओहिमे की करे छै कि आब भात बनाबे के बारी छै काहेकि चिकेन खाय छी तऽ भातो बनाबे छै त भात बनाबे ला की कहै छै एगो डची लइ छै चूल्हा पे आँछ जोड़ देबे छै बने
कट कट के आबै छियै।
चूल्हा पे आंच ल जोर देै छी बढ़ियां से समझै छी ओकरा बाद चूल्हा पर आँच लाग जाइ छै तऽ एगो डेकच्ची। डेकची मे पानि ले के आबै छी आ ओकरा बाद की करै छी? डेकचिया मे पानी चढ़ा देबै छी। आ जैसेही डेकचिया में पानी गरम भऽ गेल छै। तऽ ओमे चावलवा डाल देबै छी ताहि के बाद दस मिनटमे फेना जाइ छै पूरा पनिया ऊपर ऊपर जैसे ही फेन गिरै छै, तऽ ओकर मारवा पसैर देबे छै। ओकरा बाद की करै छियै कि जैसे मारवा पस जाय छै तऽ तनि पांच मिनट ले चढ़ा देबै छै चावल बा के ओकर बाद उतार देबै छै। आ अब अहाँ बताउ अहाँ अपन घरे चिकेन कैसे बनाबै छी,
हूँ
कहु ने अहाँ अपन घरे चिकन केना बनाबै छी,
हेलो न सुनाइ दे छै क अहाँके?
न हमरा न सुनाइ देबत रहै छै, ओहि लए ने पूछै छीयै अहाँ से कि अहाँ अपन घर,
देखे छी हम बताबै छी पहिले दूगो लेग पीस ले लेबे छीयै। ओकरा बाद ओके पता छै लेके दूगो लेग पीस ओकरा बाद पहिले धो लेबै छीयै ओकरा के नीमन से अच्छा से धो लेबै छी, ओकर बाद धोला के बाद निकाल के, दूगो कट लगा देबै छियै मने लेग पीस पर कट लगेला के बाद, लहसुन के पीसल आऔरो जे की कहे छै ने मिर्ची रख देबै, हल्दी रख देबै छीयै निमक रख देवे छी निंबू रख देबै छी। ओकरा बाद है न ओकरा के चिकनवा के जों धोले रहै छियै, ओहि सब मसलवा मे मिला देबै छीयै ओकर बाद, ओ मसाला मे पूरा नीक तरह से मिलायलाके बाद, धनिया धनिया जनबहै करै छियै अहाँके हरियर धनिया ओ, ओ ले लेबे छी ओकर बाद मिर्ची ले लेबे छी ओकर बाद टमाटर आ प्याज ले लेबे छी,
ओकर बाद गेस बार देबे छी रख देबै छै कढ़ाई रख देेबै छै तेल रख देबै छै। आ जौन धनिया पत्ता लेल रहै छी उहे रख देबै छी टमाटर मर्चा आओर रख देबै छियै य प्याज, आ हरदी आ मर्चा फेर से रखै छी आ नीमक रखै छी कढ़ाई में, ओ एगो ग्रेवी बना लेबै छी ओकर बाद, चिकन के रहे छै तावा पर पहिले अथी कऽ लेबै छै मने, की कहै छै फ्राई कऽ लेबै छी तावापर, ओकरा बाद गरेबिया के संगे मिला देबै छी ओकर बाद पाता पर रख के पिआज मरचा निमक खा रख बड़ा नीक से खाइ छी ओकर बाद र रख दबै छै ने, उम्म ऐथी पर तऽ ओकरा बाद तै एकरा फ्राई एक बेर आरो कर देबे छीयै पातबा पर से। ओकरा बाद नीक से खाइ छीयै या चावल बना लेबै छीयै, ओयमे चावल मे रखै छीयै ई हे कथि करै छीयै नै। त आय ई लौंगो, इलायची ई सब रख देबै छीयै चावल में आ रोटी से नॉर्मले बना लेबै छीयै ओकरा बाद खाय छीयै, बड़ा नीक लागे छीयै का कही आहाँ से। और कहे छै की
हेलो।
बोलै छी अहाँके कोन सीखले छै एतना नीक बनाबै के तरीका?
ई तऽ हमर माताजी सिखेले छी, अहाँके की सिखेले छी?
हमर पिताजी सीखेले।
हां अहाँके पिताजी सिखैले छियै।
जी हां हमर पिताजी न उ कौन निक-निक खाना बनाबै छै, उ उ अंडो बनावे छै, मीटो बनावे छै, खस्सियो के मीट तऽ एनाहि बनै छै नै।
जी ई त बात अहाँके नीक कहै छी।
आहाँ के मुर्गाके मीटमे सबसे ज्यादा की चीज ओकर कोन सा पीस खाइ छीयै। सबसे बेसी
हम त मुर्गा नै खाय छी, लेग पीस खाई छी, एना की ओकर पंखो के एना रहै छियै।
ओ।
उ खाइ छीयै, बड़ा लजीज लागै छै।
अ हड्डी वाला अहाँ के पीस नीक लागे छै कि गूद्दा वाला?
हमरा हड्डी वाला नीक लगे छै, अहाँके?
हम तऽ न खाइ छीयै, हमरा न समझ आवे छै, काहे लोक के हड्डी वाला नीक पसन्द छै। ओय के कारन बता सकै छी, बड़ा लोक के खाई हड्डिए वाला पसन्द होकै छै।
गुदा मे माजा नै आबै छै, हड्डी चिबाय मे मजा अबै छै।
ओ तऽ चिबाबे के कारण से सबके मतलब पसन्द होके छै हड्डी
हुं इ हमरा लागै छै।
हमरो पिताजी बार-बार कहै छै। की हड्डी वाला ले आबै छीयै, फेनू मतलब की जाइ छै दोकानवां पे तऽ उहो बोलै छै कि हड्डी वाला वाला बड़ा भीड़ छै, हमरा समझे नै आबै छै किया कि हड्डी आ गुदवा मे की होइ छै। कियाकि गुदवा न सब खाइ छै, हडिया तऽ फेकबे करै छै।
ई तऽ आहाँ के नीक कहै छी, काहे की हड्डी चीबाबय में मजा आबे छीयै, नीको लागे छीयै। लेकिन ई कारण न बता सकै छीयै काहै। लोग ज्यादा हड्डिए वाला खाई छियै। जितना पातर छी उतना बता देबे छियै अ हमर ए व ई खाता खुलल छै बैंक मे उ अभी ले चालू होइ छै। छै की न बड़ी साल से गेले न छीयै ई खातवा खुलवे ए अथि मने पैसा रखल जा छीयै न कुछो खुला होइ छै कि बंन्द होय गेल छीयै। अहाँके तऽ क बता सकैत छी?
आब ओ तऽ बैंक वला पर निर्भर करे छै कि खुलल छै कि की छै? आ बैंक, के अगर कानून मे रहै छै तऽ खुलले होइ छै बैंक के कानून से बाहर, जाइ छै तऽ बंद हो गेल रहे छै के नाम पर टैक्स लागे छै। भले जैसे होइ छै उहे सब करल जाइ छै
ठीक छै तऽ हम कथी कहै छीयै अहाँ के त क देर रुकने जाय छी? कियाकी के नहाय जाय छीये चार बजे से ट्यूशन जाय के छीये,
ठीक छै अहाँके पूरा हम करबा देबै छी अजय
ठीक छै ने?
ह ठीक छै तऽ‌।
ठीक छै हम नहाय जाइ छै। राख देबै।